भैया आओर बता ते उ खाना उना भऽ गेलै यहाँके
हँ भए गेलै
कथी कथि खैलियै है भैया
हम खैली इ रोटी सब्जी दूध सलाद यहीसभ
ओ अहाँके माताजी बनलथिन ह कि अहाँके खुद बन बनेलियै हे खाना
तजीब बन रहैय
ओ आओर बतइे ने अहाँके ओरीके मौसम कैसन हइ आज
मौसम तऽ नीक छै यहाँ का अहाँके कैसन है
हँ अहाँ हमरो ओ अहाँ से बता दू काफी नीक मौसम छै ई आजके
आओर बतबै छै ने
हँ हमहूँ खाना खा लेल छियै रोटी खयलियैए सब्जी खयलियै यए आओर सलाद खयलीैए सलादमे खीरा खयलीै यए चुकन्दर खयलीए फिर निम्बू रहलैए गाजर रहलैए हरी मिर्च फेर चाट मसाला रहलै यहीसभ खयले छी यए अहाँके बताउ ने अहाँके मतलब खाना मे काका जाले बनावे अहाँके बतैयौ कुछु
खानामे सभ बना लै छी।
सबमे जैसे
चावल दाल सब्जी सब्जी मे हम हर तरह के सब्जी बना लै छी रोटी एक अच्छे से बनाबै ल आबै छै हमरा
चलू, नीक सँ धीरे-धीरे आबि जाएत।
चन मुर्गी का मीट बना लिये छै खस्सीे भी मीट बना लियै छै। मछली भी आ अंडा भी बनायल जाइ छै।
रोटी टेढ़ हो जाइ छी। ने अहाँसँ हँ हमरो से पहिले ऐसे ही हो जाय रहे छै। तो हम भी आम से धीरे धीरे धीरे धीरे सीखते सीख आवाज आबि रहल अछि, हम गोल-गोल रोटी बनबैत छी, बड़ नीक-नीक रोटी बेलि लैत छी। अपने सँ अहाँकेँ बताउ ने, अहाँ मुर्गाक मीट केना बनबैत छी?
बरका कम्पट बहुत नीक सँ बनबैत छी हम। ऐसे सबसे पहिले बजार सँ मीट कीनि कऽ अनैत छी। नीक सँ ओकरा धोइ छी, तकर बाद ओकरा मे तेल लगबैत छी। आओर मिर्च आ प्याज काटि कऽ ओहि मे नीक सँ प्याज भुजैत छी। दस-पन्द्रह मिनट धरि भुजलाक बाद ओहि मे चिकन डालैत छी। तखन चिकनकेँ ओहि मे नीक सँ भुजैत छी। भुजलाक बाद ओहि मे मसाला देइत छी। मसाला मे
मिलाबै छै। मसाला मिलाबै छै
हँ मस मसाला मिलाबै छै हल्दी पाउडर धनिया पाउडर मिर्च पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला सभ डालि कऽ थोड़ा मात्रा मे पानी देइत छी। ओकरा नीक सँ चलबैत छी आ दस-पन्द्रह मिनट धरि नीक सँ भुजैत छी। भुजैत छी, भुजलाक बाद ओ खाए लेल तैयार भ' जाइत अछि।
अच्छा, अहाँकेँ कहलियै जे अहाँकेँ मतलब खानामे सभ सँ बेसी मांसाहारी मे कोन पकवान पसन्द अछि?
हममें तो खाँसी पसन्द है
हँ, हमरा सेहो खाँसी पसन्द अछि, खाँसी काफी नीक लगैत अछि। नीक लागै छै खाायमे ने
हँ
अहाँकेँ तऽ खस्सीक मीट बनाबय के लूरि बड़ नीक छै, अनुभव अछि। अहाँ खस्सीक मीट बनाबय केकरा सँ सिखलहुँ?
माताजी सिखबै छीियै
चलिये रघुआर माताजी रघुआ इतना अच्छा से बताबै छी तऽ रुआ माताजी तऽ आो अच्छा से बनाबै ह ना
हुँ
आओर बतैयै आओर मतलब शाकाहारीमे अहाँके सभसँ नीक कोन खाना लागै छै
चावल दाल सब्जी लागै छी
ओ चाउर, दालि, सब्जी अहाँक ओहि ठामक मौसम आइ केहन अछि?
ह नीक छै काफी
ह चलिए नीक है हँ हमरो के मौसम बहुत नीक अछि। आइ सुबह मे थोड़ धूप छल, मुदा आब मौसम बड़ नीक अछि। ठंढा-ठंढा हवा बहि रहल छै, बड़ नीक मौसम छै, की कहू। काल-परसो ओहि दिस आँधी आ मेघ आबैत छै कि नहि? हाल छै
हँ अबै छियै ने
इधर भी इधर भी कल पर से बड़ा आंधी बड़ा मेघा होइ छै हम तऽ डर गेल रहियै इतना बिजली करकै कितना आंधी बहै हम हमर तऽ एक मोटा डाली रहे ओहि मे फल बड़ा लागे रहल छै डलिये गिर गेल बड़ा दुख भेल का बताउ अहाँ से ओहिमे बड़ा फल लागल तऽ फलआ के तोड़ के ओहिमे कारवाइ ठोकलै ने परे मिला देलक करवाइट मिला के अच्छे से पका के व्यापारी के दे देली व्यापारी थोड़ा कमे दाम देले लेकिन अच्छा से अच्छा पैसा अच्छा खासा मिल गेल छै बेच देलियै
हुँ
हँ ऐसे रहै छै तो खराब हो जेते ओ से सोचले कि बेच देब तब थोड़ा पैसा दे दी पैसा भी हो गया और जड़ना भी हो गेल आओर ब ते ये ने अहां के बागवानी मे कोन कोन से आम रोपले छीिये कोन कोन से आम अच्छा लगे छै
हम तऽ रोपै छियै डालमाके आम रोपै छियै बिज्जूके रोपै छियै मालदेहके रोपै छियै
ओ अहाँके तऽ बड़ा आम लगाबै छी आओर बतैयै अहाँके आम मे कोन आम सबस जादा पसन्द छै खाायमे
जदा आओर मालदेव लगै छै काफी अच्छा
हँ हमरो बीजुक मालदेव जर्दा ई तीनू आम मे तऽना नीक लागै छै का बताउ एकर तऽ हम तीनू के मिला के घर परिवार मे सब कोइ माता पिता बाबा दादी बहन भााय सब कोइ मिल के तीनो आम को फेट कर आम रस बड़ा बनाबै छै बड़ा नीक लागे छै का बताउ अहाँ बड़ा नीक लागय आओर बतैयौ ने अहाँके आम रस पियै छी कि ना
हँ पियै छिय न
कैसन लागै छै पियै छियै तऽ
हुँ काफी नीक लगै छिय
हँ अहाँके आम रस कोन आम के आम रस बनाबै छै
मालदह बनला बनावे छी काफी अच्छा लगे छै
एहिऐ से अहाँके पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलत हइ
सभ नीक चलै छै
चलियै ई नीक चलत छै सभ भगवानके कृपा छै ने
हू
आओर बतैयौ भाइ बहिनके पढ़ाइ लिखाइ ई सब ठीक नीक चलै छै ने
हँ सभ नीक चलै छियै
वैसे खाना रहुुआर तऽ बनाबे आइे जाले तब रुआर कही बाहर भीतर जाय तब दिक्कत न होइ छै ने अहााँके दिक्कत न होते
हँ ठीक छै
आओर बतैैय ने अहाँके कोनस कक्षामे पढ़ै छी
हम तऽ बारहवीं कक्षामे पढ़ै छी अहाँके किस कक्षामे पढ़ै छी
हम पढ़ै छी हम बारहवी पढ़ै छीिय लेकिन इमतहान नहि देबै नहि देबै ई साल अगलाा साल देबै क कोइ मतलब काम सीखे मतलब काम न कोइ हुनर सीखे जाइ छी ए आइ के बारेमे किछ सीखे जाइ छी सूरत अबै अब छओ महीना बाद छओ माह बाद अबै तब पढ़बै अब टाइम रहतै तऽ एक साल टाइम रहतै आओरो पढ़ लेे छियै बारहवीं तऽ दिक्कत नहि होतै आऔरो अच्छा नम्बर आ जेतै आओर बताइए न अहाँ के मतलब कही घूमे उमे के मन करत हे किना
हँ घूमय के तऽ मोन बहुत करै छै
ह चलिये ई अच्छी बात है और अम्मी अम्मी कहते और मम्मी पापा को अपने धूप मे बाहर न निकल देबै यहाँ के सुनलियै ह आ ग्लुकोज उलकोज चाहे सिकंजी बना के पियबे लो को आ खुदो अपनो ध्यान रखबै आ धूप मे निकलबै तऽ छतरी ले के निकलबै सुनलियै रौआ
हँ समझै छियै
हँ ई सब धूप बड़ा तेज रौदा उगै छै एहि ले हम कहली हे चली रौआ से बात करके बड़ा नीक लागल फेर बात करब नमस्कार
नमस्कार